ह ।
नमस्कार ।
जी नमस्कार ।
सब ठीक छै ने ।
हँ सब ठीक छै ।
बहुत अच्छा । आज हम एक विषय अलग अलग परिवर्तन परिवहन साधन पर चर्चा करब ठीक कले हम सोचे चलू जे परिवहन मानव सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै - एकरा बिना व्यापार शिक्षा यात्रा सामाजिक। सम्पर्क बहुत कठिन भए जाय ।
बिलकुल जी क्यूकि परिवहन साधन मनुष्यके एक स्थान से दोसर स्थान तक कम समयमे पहुँचाबक सुविधा प्रदान करैत अछि आ जीवनक के बहुत आसान बना दैत अछि ।
कहू तऽ प्राचीन समय मे लोक सब पैदल यात्रा करैत छह जाहि कारण लम्बा दूरी तय करबामे कई दिन या महीना लागि जाइत छल ।
हँ मुदा समयक सङ्ग परिवहन व्यवस्था विकसित भेल ज आमे -क्रान्तिकारी परिवर्तन आबि गेल ।
हमरा लगैत अछि जे साइकिल सबसँ सरल आ पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन सबमे से एक अछि यियाकि एकर उपयोग से प्रदूषण नहि फैलैत अछि ।
ह । बिलकुल आ साइकिल चलाबय आ शारीरिक व्यायाम सेहो जाइत अछि जाहिसँ स्वास्थ्य अच्छा रहैत अछि ।
कली हम देखिय जे मोटरसाइकिल ग्रामीण क्षेत्र। लई क स्थान दरी बहुत लोकप्रिय परिवहन साधन बने। के ।
हँ क्यूँकि ई अपेक्षाकृत कम खर्चमे तेज यात्रा करबाक सुविधा प्रदान करैत अछि ।
सच कहू त मोटर गाड़ी परिवारक यात्रा लेल बहुत उ होगी। मानल जाइ त छै ।
बिल्कुल क्यूँकि एकरा माध्यमसँ लोकसभ आरामदायक आ सुरक्षित यात्रा करि सकैत अछि ।
हमरा लगैत अछि छै जे बस परिवहन व्यवस्था आम नागरिक लेल बहुत महत्वपूर्ण छै किियाकि ई कम खर्च मे बहुत लोको के यात्रा करबाक सुविधा दैत छै।
हँ विशेष रूपसँ विद्यार्थी कर्मचारी आ दैनिक यात्री सभ लेल बस सेवा बहुत उपयोगी होइत अछि ।
कलियी हम रेलगाड़ी से यात्रा करैत छलहु आ देखलियौ जे रेल परिवहन देशक आर्थिक विकास मे बहुत पैघ योगदान देैत अछि ।
बिल्कुल क्यूकि रेल एक ही समयमे हजारों यात्री बहुत रस सामान एक स्थानसँ दोसर स्थान तक पहुँचा सकैत अछि ।
सच कहूो रेल यात्रा आरामदायक आ लम्बी दूरी लेल कफायत ।
हँ एहिह कारण बहुत लोक। अलम्बी यात्रा लेल- लेल प्राथमिकता दैत अछि ।
हमरा लगे तऽ चीजे हवई जहाज । आधुनिक समयक सबसँ तेज परिवहन साधन हो छै।
बिलकुल क्यूकि जाहि- दौरी के तय करबा मे रेल सड़क मार्ग से दिन लागि सकैत अछि ओहि दूसर के हवाई जहाज कुछ घं्टामे। पूरा दैत अछि छै ।
कलिय पढ़ लियौ जे समुद्री जड़ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। क नि बबै त अति।
हँ दुनििया भरिमे भारी मात्रामे आसमान एक देश से दोसर देश तक समुद्रिक मार्ग पहुँचला जाइत अछि ।
सच कहू तऽ परिवहन व्यवस्था केवल यात्रा लेल नहि बल्कि अर्थव्यवस्था व्यापार आदिक। कशट लेल- सेहो आवश्यक। ट के
बिल्कुल, क्यूकि जतेक मजबूत परिवहन व्यवस्था होइत अछि, ओतेक तेज आर्थिक गतिविधि बढ़ैत अछि।
भविष्य मे बहुत विद्युत चलित वाहन आ परिवहन पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनक उपयोग बहुत बढ़त
हँ, क्यूँकि विश्व धीरे धीरे प्रदूषण कम करबाक दिशा मे प्रयास रहल अछि।
सही कहते, परिवहन मानव सभ्यता के ऋढ़ समान जे लोकोग विचार संस्कृति य व्यापार एक दूसर से जोड़ैत छी आ सााकिल ले। हवाई जहाज दरी प्रत्येक परिवहन साधन अपनन अपन महत्व रखैत अछि। आधुनिक समाज विकास सुविधा आ प्रगति मे महत्वपूर्ण योगदान दैवे छै।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे, परिवहन व्यवस्था विकसित नहि भेल रहित आजु क दुनिआँ एतेक तेजी सँ प्रगति नहि सकैत।
बिल्कुल क्यो कि परिवहन केवल लोक के नहि, बल्कि विचार, ज्ञान, संस्कृति आ व्यापार के सेहो एक स्थान से दूसर स्थान तक पहुँचाबे तसी।
त पहिने गाँव से शहर जायब बहुत कठिन छल, मुदा आब सड़क आ वाहनक के कारण यात्रा बहुत आसान गेल अछि।
हाँ, एहि कारण छै अच्छा रोजगार, आ चिकित्सा जक सुविधा सब
हमरा लागैत छै जे सड़क परिवहन सबस अधिक उपयोग होनिहार परिवहन प्रणाली अछि, क्यूंकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति एकर उपयोग करैत अछि।
सड़क मार्ग घर घर तक पहुँचाबै के सुविधा प्रदान करैत अछि। जे अन्य परिवहन साधन सब नहि कहि सक
कल ही हम देखलहुँ जे महानगर सभ मे मेट्रो, रेलवे रेलक उपयोग बहुत तेजी सँ बढ़ि रहल अछि।
हँ, ज मेट्रो ीड कम करत अछि, समय बजबत छी, आ पर्यावरण बस सेहो क प्रभाव डालत
सच कहू तो मेट्रो व्यवस्था आधुनिक शहरक पहचान बनि गेल अछि।
बिलकल, आज लाखो यात्री के प्रतिदिन सुरक्षित तेज यात्रा करबा, सुविधा प्रदान करैत छथ
हमरा लागैत अछि जे मालवाहक ट्रक, अर्थव्यवस्था लेल बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि।
कृषि उत्पादक, औद्योगिक समामान आ दैनिक उपयोगक वस्तु सब माध्यम से दे सक
कलही हम पढ़लो जे रेलवे माल परिवहन लऋन सेहो बहुत उपयोगी मानल जाइतइत अछि।
बिल्कुल, किया की कम खर्च मे भारी मात्रा मे सामान लं्बित दूरी तक पहुँचाबल जा सकै अछि।
सच कहू तऽ, जल परिवहन सबस पुरान परिवहन प्रणाली सबमे एक अछि।
हँ, आ सब समुद्री जहाज, वैश्विक व्यापार आधार मानल जाइत छै।
हमरा लगैत अछि जे हवाई परिवहन विशेष रूप सँ आपातकालीन स्थिति मे बहुत उपयोगी होइत अछि।
बिल्कुल, याकि चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री आ आवश्यक वस्तु बहुत जल्दी पहुँचाओल जा सकैत छै।
काल्हि हम देखलहुँं जे पर्यटन उद्योगमे हवाई परिवहनक योगदान बहुत महत्वपूर्ण अछि।
हँ, कियाकि एकरा माध्यम से लोग कम समय मे दूर दूरक देश आ शहर घूमी सकैत।
सच कह तऽ प्रत्येक परिवहन साधन के अपन विशेषता उपयोगिता होत छै।
बिल्कुल। कियाकि छोट दूरी लेल साइकिल उपयोगी अछि, मध्यम दूरी लेल सड़क परिवहन, आ लं्बी दूरी लेल रेल या हवाई परिवहन
हमरा विश्वास अछी जे भविष्य मे परिवहन व्यवस्था आऔर आधुनिक सुरक्षित आ पर्यावरण अनुकूल बनत।
एहन वाहन विकसित करबाक प्रयास कर रहल छथि, जे कम ऊर्जा उपयोग करै आ कम प्रदूषण फैलावे
सही कह परिवहन व्यवस्था मानव सभ्यता के विकासक प्रमुख आधार अछि, आ साइकिल सभ, रेल, मेट्रो, जहाज, ट्रक आ हवाई जहाज जकरा विभिन्न साधन समाज के जोड़बाक व्यापार बढ़बाक समय बचत आ आर्थिक विकास के गति देबाक महत्वपूर्ण कार्य करैत अछि, जाहि कारण आधुनिक जीवनक कल्पना परिवहन बिना लग लगभग असम्भव मानल जाइत अछि।
बिल्कुल, बिलकुल, कलही हम सोचै छलहुँ जे परिवहन व्यवस्था केवल यात्रा करबाक साधन नहि, बल्ि पूरा देशक विकासक गति
हाँ, बिलकुल, क्यूंकि ज ओतेक के तेजी अव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था होइत अछि, ओतेकके तेजी सँ व्यापार उद्योग आ आर्थिक गतिविधि बढ़ैत अछि।
सच कहू तऽ इतिहास मे जखन जखन नव परिवहन साधनक विकास भेल, तखन तखन मानव सभ्यता सेहो एक नव चरण मे प्रवेश कयलक
हँ, क्यूकि परिवहन दूरी से कम करैत अछि आ विभिन्न क्षेत्रक लोक के एक दोसर से जोड़ैत अछि।
हमरा लगैत छै जे घोड़ा गाड़ी आ बेलगाड़ी अपन समयक महत्वपूर्ण परिवहन साधन छै।
बिल्कुल, आधुनिक वन आबै सँ पहि लोक आ समानक आवागम मुख्य रूपसँ एहि साधन सभ सँ होइत छल।
कलही हम एक वृत चित्र देखलियौ जाहिमे कावल गेल छल जे, पहिल रेलगाड़ी आबला पर लोक सब सभ बहुत आश्चरचकित भए गेल छल।
ई स्वाभाविक बात छल, क्यकि ओ समयमे एतेक तेजीसँ यात्रा करनाइ लोकक कल्पना से बाहर छल।
सच कहू त रेल परिवहन आजू जो लाखों लोकक जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा बनल अछि।
हँ, विशेष रूपसँ लम्बी दूरीक यात्रा लेल रेल सभ सँ भर सबध साधन सभमे एक मानल जाइत अछि।
हमरा लगैत कि जे शहरक भीड़ भाड़ कम करबा लेल सार्वजनिक परिवहन के बढ़ावा देबाक चाही।
बिल्कुल, क्यूँकि जँ अधिक लोक निजी वाहनक बजाय सार्वजनिक परिवहन उपयोग करथि सड़कपर दबाव कम करत।
कलहीयु ह म पढ़ लियौ जे प्रदूषण कम करबा लेल विद्युत चालित वाहनक उपयोग तेजीसँ बढ़ाओल जा रहल अछि।
हँ, क्योकि पारम्परिक इन्धन आधारित वाहन परिवहन को न कर को करैत अछि।
सच कहू तऽ भविष्य मे ऊर्जा संरक्षण परिवहन क्षेत्रक सभ सँ पैघ चुनौती होयत।
बिलकुल, एहि लेल वैज्ञानिक नव नव तकनीकी विकसित करबाक प्रयास रहल छथि।
हमरा लगैत छै जे तेज गति रेल भवष्यक परिवहन व्यवस्था मे महत्व पूर्ण भूमिका निभाए
हँ, क्यंकि ई हवाई यात्रा आ सामान्य रेल यात्रा बीचक दूुररी के कम करैत सकैत अछि।
कलही हम देखलियौ जे कई देश मे स्वचालित वाहन पर सेहो शोच चलि रहल अछि।
ई बहुत रोचक विषय अछि, क्यूकि भविष्यमे वहन स्वयं मार्ग तय सकत आ दुर्घटना कम सकैत अछि।
सच कहू तऽ परिवहन क्षेत्र मे होनिहार परिवर्तन मानव जीवन के लगातार प्रभावित करैत रहत।
पर शिक्षा आ पर्यटन सभ परिवहन पर निर्भर करैत अछि।
हमरा विश्वास मे छी जे आने वाला समय मे परिवहन आओर सुरक्षित, तेज, सस्ता परिवहन अनुकूल बनत
हँ, एहिसँ समाज प्रत्येक वर्ग के प्रति प्रत्ष लाभ भेटत।
सही कलियए, परिवहन व्यवस्था मानव सभ्यता के प्रगतिशील आधार अछि जे केवल लोक अ समान के नहि, बल्कि विचार संस्कृति ज्ञान आ अवसर के सेहो एक स्थान से दोसर स्थान तक पहुँचाबैत अछि, आ भविष्य मे तकनीक की विकासक संग्ग ई क्षेत्र आओर अधिक उन्नत प्रभावशाली आ मानव जीवन लेल उपयोगी बनत।
जी कल हम सोचैत छलू, जे परिवहन व्यवस्था केवल आधुनिक जीवनक सुविधा नहि बल्कि मानव सभ्यताके इतिहासक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार सबमे एक मानल जाइत अछि।